हेलो!
हेलो!
कि हाल।
ठीक छै तऽ
ठीक छी हमहुँ, तू सब ठीक छी ने?
हमहुँ सभ ठीके छियै, बनि गेल खाना- पीना?
नहि एखन चढलेले छौ।
ओ।
लेटे से बनबै छियै सब लेटेसँ कहलियी बनबै छौ, सब नहि खाइ छै जद सबेर। खाना सड़ा जाइ छै, तऽ नहि नीक लागै छै।
हँ दीहुँ बड़ ककड़ै छै, की लोक खैल सबेर।
हँ, नद ई रहे छै ने, भोर ख चाय पीबे से पहिले, सत्तू घोर के सब एक गिलास के पी लै छ। जे पूजा पाठ नहि करै छै। पूजा पठ नहि करै छै, सत्तू पी लै छै। तऽ अपन काम तऽ करै रहेै छी इम्हर मोहर के- आतऽ अपन खाना बनै छै तऽ- खाय छै हमरा सब के दुइय बाइज जाय छै सबके खाना पीना खाय मे-
हूँ की सब बनबै बनेली कि बनेबी?
नैय चढ़ल छौ अखन दैल बनलो येए भात बनलो येए। भुजिया कैट के राखल छै कहलियै अल्हू के परवल के तरुआ तैर लेै लए। तऽ भुजिया बनतौ। गै रोज रोज सब्जियो सब खाय मे नै नीक लागै छै। आवाज तोहर न कटै छौ। आवाज तोर नै अबै छी कतऽ छी? हँ। आरो ठीके छौ। नै।